हलो
आवाज अचे थी?
हलो हलो हलो
आवाज़ न थी अचेव? हा आवाज़ अचे थी, हा नालो न खणो तव
हा हा ॿियो कहिड़ो हाल आ भेण, ठीकु आ
चांहि पाणी पीतव
हा, चांहि पाणी पीतीसि तव्हां ॿुधायो कहिड़ो हाल आ? ॿार ॿच्चा ठीकु आहिनि?
हा, तव्हां घणयुनि फोन ते ॻाल्हायो तव?
असां अञां बसि ॿी आई आहे फोन अञां ताईं
अच्छा
हा हिकु सुबह जो आई हुई हिकु हाणे बसि इहे ॿ फोनूं, असांजूं लॻनि त कंहिंखे नथियूं अचनि थियूं, जा रहा हूं में कटिंग कराने जा रहा नहीं चल रहा वो
रिफ्रेश कयो तव?
हा
होॾां रिफ्रेश कयो तव?
मोबाइल, हा ॿ टे दफ़ा रीफ्रेश कयो आए उन में कॉल जो त अचे ई नथो कोई ऑप्शन
अच्छा त
हा ॾिठो आहे, ॿ टे दफ़ा रिफ्रेश कयो आहे हुनमें कॉल जो कोई ऑप्शन अचे कोन थो
हा चिंता न कयो हा उहो अ खण अची वेंदो आ न
हा उहो त कोई फ़ोन करे तो त खणयऊं तर अची तो वञे बाक़ी फ़ोन लॻे न थो अञा कंहिंजो अचे ई नथो ऑप्शन ई नथो अचे फ़ोन लॻाइण जो ॿियो तां घणनि माण्हुनि सां ॻाल्हायो आ
ओ हलायां ती
हम्म
हलो
तां चाय वाय
हा असां चाय तैयार अवॉड वठण
अच्छा ॿारनि जो अवॉर्ड ता मिलनि
हर साल हर साल मिलंदा आइनि की हिन साल ई ता मिलनि
हर साल मिलंदा आइनि हर साल मिलंदा आइनि
अ अच्छा त ट्रॉफ़ी ॾींदा आइनि की ॿियो बि कुछ ॾींदा आइनि
प्लास्टिक वठ
अच्छा तांजी आ आवाज केॾी महिल धीरे ती अचे केॾी महिल सही ती अचे
हा अचे ती ॾाढी धीरे धीरे ती अचे इस्पीकर ते तव छा फोन
न न पाणी
अच्छा ठीकु आ ॿियो उनखे मिली वियस अवॉड मिली वियो सुबुह जो उनखे
हलो
हा हा
बाबूअ खे सुबुयो मिलियो हुयो तांखे शाम जो मिलंदो
अच्छा बाबूअ यो सुबुह मिलियो, हाणे गुड़ियाअ खे मिलंदसि बा बाबूअ खे छा मिलियसि? बोटल?
हा बस इओ ई ट्रॉफ़ी हल ऐं
अच्छा बढ़िया थव तव्हांजे हिते त असांखे त कोन मिलंदो आ
एॾनि ॿारनि खे ॾींदा आइनि
पंज सौ वीय ॿार
अच्छा! बढ़िया थव हेॾनि ॿारनि खे ॾींदा आइनि असांए हिते त कोन ॾींदा आइनि। ॿ ट्रे ॿारनि खे बसि ॾींदा आइनि बसि
ऐं सौॻी भार
अच्छा सही आ ॿियो अॼु आरतवार थव छुटी मल्हाईंदव वेंदव किथे ॿाहिर चाट वाट हें
पिछले हफ़्ते त विया वासी भाॼियूं ख़तम थी वयूं आइनि। कल कान आया हुया?
अच्छा
ॻाल्हियूं आया जो
ऐं अॼु चाट वाट तां खाइण कोन विंदो मतलबु
ऐं हाणे हेॾे त वञउं था अचंऊ ॾिसंऊ की अचंऊ
अच्छा हा सही ॻाल्हि आ ॿियो ॿार ई पढ़ाई सही हलनि थियूं वञनि था स्कूल
हा स्कूल
खुली विया हूंदा न स्कूल ॿारनि जा
हा खुली विया आहिनि तव्हांजे बाबूअ जो
असांयो छा बाबू ॾहों पास कयो थई त यारहें में हींअर एडमिशन करायो आ हाणे पहिरी तारीख़ न पहिरी तारीख़ खां खुलंदा स्कूल में
हा सही आ अऊ वॾो भा वॾो बाबू कॉलेज में पढ़ंदो आ। सो हुनयू छुटीयूं तस सितम्बरु
हा भई पंद्रहं अगस्त खां पोइ खुल
हा हा कॉलेज अगस्तु लास्ट में खुलनि या सितंबर पहिरें हफ़्ते में बाक़ी हाली त वेठा आहियुं घर मथो पिया था खाइनि विढ़नि पिया था।
किथे किथे कयो तई अञा।
उन अरे उन वटि मेहमान आया थस जेके निराणु आई तसि ऐं न्यााणो उहे वञंसि हा हुन्हनि जो न्या न्याणो ईंदो थन त ट्रे चार ॾींहु रई वेंदो तन। हा वर्सी थी वई ट्रे ॾींहु हुअसि हुई माता साहिब जे आश्रम ते सो हा हुते मौज सॼो ॾींहु ट्रे ॾींहु हुते लॻा पिया हुया ॿार बि, असां बि, हाणे बसि। वर्सीय मां फ्री थ्या आयूं
हा मेहमान तव्हांजी।
मेहमान अचणा वया आया कोन कैंसिल थियो, थी विया हाणे निराण ईंदियूं मुंहिंजियुं चवनि थियूं जुलाई में ईंदासीं पहिरिये हफ़्ते में।
ऐं पै राखीअ ताईं
न न बसि हींअर ई जुलाई में चवनि थी ईंदी अठ ॾींहु रह ॾह ॾींहु रहंदी वरी पंहिंजी सहेलीयुनि सां गॾु घुमण वेंदी ट्रे ट्रे सहेलियूं आहिनि न पो प्रोग्राम ठाहे करे ईंदी
हम कल् फोन कयो वई चए पई अठी तारीख़ अची वेंदमि। यारहीं तारीख़ वेंदमि सहेलियुनि खां चार ॾींहं घुमण। ठीक आ।
हा पहिरियों हुननि डिसाइड करे पो ईंदी आ, हुननि सभ हा उन्हनि सां पूरो प्रोग्राम ठही वेंदो थन हुनखां पो ईंदियूं आहिनि। उनंद हां कंदी तस की हलंदास। ॿियो तियार थी विया आहियो तव्हां बि।
हा हा बसि मां वञा तंहिं खां पुछियमि। ई न हाणे चालू थियो अथई त मां आयोठां पंहिंजो करे।
हा न सही आहे न। ठीकु आहे उह ॾिसण वार हुयो पहिरयो
न न ॿि कोई ॿुधायई कंहिंखा फोन ठीक आहे।
करे पुछयहि
हा त थोड़ी देर खां पो। अयं ॾाढी गरमी।
गर्मी हिते बि ॾाढी किनी थी वई आहे मीअ पियो न राति ॼो। ॾाडो मीअ पयो आहे उॿ थी वयी आहे ॾाडी। गर्मी अहिड़ी लॻी पई आहे वणे ई नथो कुछ।
हा कपिड़ा ई तो ह छा पाए वञ
हा ॿार त सॼो ॾींहुं घर में लॻे थो वेठो लोवर टीशर्टियूं पाए करे।
वॻा वणनि किथे सभु केॾे वञा। ॿियो भेण सभु ठीकु आ।
हा
दुकान ते वेंदा दुकान ते।
दुकान ते हा वेंदमि सूमर खां वेंदमि हाली त न थी वञा पई। ॿ ट्रे ॾींहं आश्रम ते हुयासीं त वञा कोन पई। मां थकजी अचूं वरी वरी राति जो सेवा ते वञूं फुल्कनि जी। पुॾे कोन पियो थकिजी पिया पऊं गर्मी वेई वेई त। ते नथी वञा ट्रिन चईंन ॾियन खां। हाणे सूमर खां वेंदमि दुकान ते।
बाबू
हा उहो वेंदो आहे नंढो वेंदो आहे सुबुह जो उहो बि करें न पियो वञे हींअर। ट्रे ॾींहं वरसी ते सॼो ॾींहुं उते ई वेठो हुयो आश्रम में।
अच्छा
हा सॼो ॾींहुं सेवा पियो करे नेरनि जी वरी अचे पियो वरी मंझन। सॼो ॾींह कपड़ा लाहे पियो ॿिया पाए पियो। ॾींहं में ट्रे वॻा लाहे पियो उहो असां धोऊं पया सॼो ॾींह।
ॿियो जीजाजी ठीक तव।
हा हा ठीकु आहिन मज़े में सुम्ही उथिया न आरतवार अथनि दुकानु खोली कोन्हे। त छुटी लॻी पई आहे त वेठा आहिनि। चवनि था हल त झांसी घुमी अचऊूं ॿार चवनि था
त हितां खां झांसी घणी शहरखां
अध अध घंटो
बस अध घन्टो
हा हाणे ठही वियो आहे न हाईवे रोड्स ठही विया आहिनि सुठा। अधु घंटो लॻंदो आहे वॾो चए थो की हल घुमाए। झांसी।
पाड़ हला ऐड़ नथो सिखेव छा अना।
सिखे चई त तो सेखार सेखारां हाणे बसि उहो सेखायूस था हुनखे कार
हा कार सैखारूस त कार में। पर कार हलाए खणी करे हली वेंदव दोस्तनि सां।
हा पर कराए फॉर्म जा पैसा पूरा करे। फॉम जा ॾऊस साढी छह हज़ार लॻंदा न पहिरां।
हा हा हिन मां ई कमाए करे पोइ ॾिजोसि पैसा
साढी हज़ार फॉर्म लाइ ॾियूं था। त पहिरों असांजा कढी ॾे पोइ तूं पंहिंजी कार सिख पंहिंजे जिम लाइ कढु वञी करे।
हा त हुनखे हुननखे बि हिन ग्रुप में रखोसि
हा मां सोचां पर हुननखे ॻाल्हाइण ई कोन ईंदो आहे उहो चरियो आहे नंढो ॻाल्हाईंदो पूरो सिंधीअ में वधीक ईंदो ई कोन हिकु अक्षर ॻाल्हाइण कोन ईंदो आहे चरियो आहे उहो।
ॻाल्हाए ॻाल्हाए मथो मथो तो चटाए।
हा हा उई त नंढो ॻाल्हाए वठंदो फ़ोन ते उहो चे।
अच्छा डुगू बि ॾह ॻाल्हायो अथई डुगू बि। चए थी मां ॾह फ़ोनुनि ते ॻाल्हायो आ।
यारहां फोनियूं करे वठियूं अथई ॿ टे रिजेक्ट छॾिजी वई। अगर तव्हांजो फोन न आयी ना। तव्हांजो हिकु टास्क उहो कटिजी वेंदव तव्हांजा पैसा कटिजी वेंदव पो।
हा हिकु टास्क जे अगर मां कंहिंजो खयों कोन्ह त।
हा इन करे तव्हांखे पूरियूं पंहिंजी फोनियूं खणणियूं थव। न त पैसा थोड़ा घटि ई।
हा न न उहो त पो नेट बि चालू ई रखड़ो आहे पूरो। बंद न करड़ो आ।
घर वाइ फाइ लॻल थव।
वाईफाई हाणे हींअर त कोन लॻल आहे बंदि आहे जिओ जी एयर। जी सुभाणे ईंदा चयल आहे अॼु अचणा हुया त आया कोन। सुभाणे ईंदा एयरटेल वारा लॻाए वेंदा।
अची यव।
हा हा उ त हा। अची विया न अची विया उहो त सो मां आयमि ॾहीं तारीख़ ऐं ॿारहीं तेरहीं तारीख़ चाॿी। वठी आ आहे मूंखां सोरहीं तारीख पाण अची या
अच्छा सुठा माण्हू थव।
हा सही आहे न असांखे छा असां पंहिंजो मथो रहया पिया आहियूं उहे हेठि लॻा पिया आहिनि। पहिरां त चार ॼणा हुया हाणे आवाजूं वधीक थी वियूं अचनि ससु सहुरो वठी आया आहिनि। ॾबी माइट तन अलाए छा शादीअ ते वई हुई तो आई आहे शादी।